की हाल चाल
ठीक छै अपन कही
बढ़ियाँ सर्दी नहि ठीक भेलौ हए
गै एते सर्दी बढ़ि गेल हे की कहियौ आर सर्दी बेसिए भऽ गेले हेन
पइन मे नहेले हँ
नहि पानि मे कहाँ नहेलहुँ हें तैयो सर्दी भऽ गेली पानि होइ छै आ फेर रौदा होइ छै ने तेह पर
हमहूँ आइ पानि मे नहा लेलौं
अच्छा पानि मे सर्दी भऽ गेल केना पानि मे भीज गेलहीन
भीजलियै नहि नहाइए लेलियै भोरमे उठल छलियै छओ बजे तऽ पानि होइत छलै स्कूल जाइ लए
ओ तऽ स्कुल जाइयए कालमे न
नहि ईसभ नहि गेलै तऽ सोचलहुँ उठि गेल छी तऽ नहा कऽ पूजा कैए ली तऽ पइनेमे नहा लेलहुँ
अच्छा तैं दुआरे पानि मे नहा लेलही
हँ
ओ हम कहो पानि मे ने नेय छी तैयो सर्दी हो जा पानि मे नहा त आर सर्दी भऽ जेबाई आई तऽ आदवला के पाय चाय केना पीते शुक्कर छलै
आदी खट्टा होइ छै शुकरकरै छी
हँ खटा नहि छै तैयो शुक्र दिन क आद नहि खाई छी अब की सएह छलै कनी हमहुँ आई सबेरे खालेय
छि ब्रत
हँ शुकर के व्रत करै छियै हँ व्रत
साँझ क अनुना खाइत हेभही
हँ अनूने आई खा लेलौं सबेरे
वैभव लक्ष्मी की संतोषी माँ के
संतोषी मा के वैभब लक्ष्मी कहाँ
ह
आ सन्तोषी मा तोरा ई भऽ जेतौ बड खटाइे के बड नियम भऽ जाय छै
हँ ऐयसमेय ब्रस्पैत् में अई समय नियम होइ छै
बृहस्पति मे तऽ ई रहे छै गोबर ने छुउ आ प्याज लहसुन आ ई सरफ साबुन आ ऐ मे त ई भऽ जाय छै किछ खेबो नहि करु खटटा दुआरे कोनो फलो सब ने
कोनो हँ ओ आमो आमों खट्टा होइ छै कोनो कोनो
आम तऽ ह खटा होेते छै काचका आम तऽ देखते छि खटा छै तऽ पकलो आम खट्टा रहिते छै
फलहारो ने किछु करू
नहि फलहारो नहि सेबो सब नहि खाउ नहि अनारे सब किछ कतहु नहि खाउ
केरा खाई छें
केरा खाइ छै लेकिन कहै छै जे कोनो कोनो केरो खट्टा होइ छै छोटकी केरा बड़का केरा नहि होइ छै
धउ तऽ लोक की खेतै
हँ की छै खाली चिनिया बदाम ने त साबुदाना खाउ ओते नीके ने लागैत रहैया
हुं साबुदाना केला दूध सब लोक कनि खायो लेतै
हँ तऽ फेर एते नहि अनारो सब नहि खाउ किछु नहि खाउ जे लोक अनारो कीन कऽ खा लेते
सबटा फल तऽ कनी मनी खट्टा रहबे करै छै
हँ तऽ आ कोनो ने कोनो सबकिछु तोरा रहबे करतौ खट्टा सेबो
कते कते कॉल आब बाँकी छौ
गै एखन तो हमरा बड काॅल बाकी छै इम्हर तऽ देखा रहल छै नऽटा काॅल आथे एक सए अस्सी सेकेंड करबाक छै ने
पता नहि
हँ एक सए अस्सी सेकेंड तोरा मिनट भऽ जेतौ ने तोरा खतम भ जेतौ
आइ ओ फोन मैसेज केने रहे आरती नहि छौ एतऽ बंसी घर लऽ का बंसी घर लग नहि छौ रजुआ अंगना मे ठूठा अंगना मे आरती सोनी छै ओ आरती
ओहो आय जुरलै हे
हँ कारिया एप हमरा कहै छल केहन छै अथी फ्रॉड छै हम कहलियै नहि बड़ नीक छै
ओकरा के कहलकै मधुए
से हम नहि पुछलियै ओ स्कूल जाइत छल बेटा के आनो मैसेज केलक कारया एप सँ अहूॅं जुड़ल छी हम कहलियै हँ तऽ हमरो हमहुं जुड़ल ये से हमर एको टास्क नहि भेले हम कहलियै ठीक छै तुलसी छै बरसा छै मधु हमहु छियै से आब के जोड़ल से सब हम पुछलियै ने हम कहलियै जकरा बात कऽरऽ के हेत तुलसी स ओना तुलसी के काॅल नहि पुरलै या बरसा के तऽ पूईर गेल छै तऽ मन हेत तऽकरब कऽ लेब हमरो सऽ कऽ लेब हमर पता ने आइ भैर के डेट देने छै आब रहते की नै
गै तऽ ओ हमरा कहलैक की नीतू आ ओकर बर्सा के नीदी दीदी जे मधु स पुछलियैन हे त कहल ओहिना हमरो आयल छलै मैसेज
अच्छा
शुकर दिन तक अहाँके कॉल पूरा करबाक होइ छै फेर ओकर निधि दि कहल खिन कि उनका सब दीदी से बात करै छियै रिजक्ट भ खराबे भऽ जाइ छै
ओहि दिन हमहुँ केलियै तऽ भऽ गेलै तीन टा कॉल हुनका से केलियै एकटा मे जे कैटिये गेले आ एकटा रिजेक्टे भ गेल ठीके कहे छी हमरा लागल की हम ऐप के बारे मे बात कऽ लेलियै ताहि दुआरे रिजेक्ट भऽ गेले तोहर किया भ गेलौ
ऐप के बारे मे तैयो हमरो रिजेक्ट कऽ देलकै
ऐप के बारेमे करै छै तै दुआरे की
कियाने गेलियै नै कहबौ तऽ
आओर दोसरो कॉल रिजेक्ट भेलौ
ह हुनका दू टा कॉल गेलै दुनू रिजेक्ट भऽ गेल
हमरो भऽ गेलै ओय दिन से हुनक केनाइए छोड़ि देलियै
हमहू कहाँ कहै उहे दिन कहल क जे कहै मधुक पुछालिय तऽ मधु कहलक की नहि अहाँ नीचा से करू ई कॉल खराब रह ओहिना अहाँके मैसेज आयल
ह जे किछ च ओहो फोन केने रहे त हम कहलियै फेर ओ मैसज केने छलियै हम कनी फेसबुक पर बिजी भऽ गेलियै मैसेज नहि फेर पता नहि डिलीट क देलकै छोड़ देलियै हमू नहि पूछलै त काजा हैतै तऽ अपने करते कल एम्हरके लोकके कहैत छै तऽ कहैत छै कि फ्रॉडवला चीज छै ओहि सभमे कहलियै नहि छै फ्रॉड
ह ओ से तऽ बड़ लोक कहि दै छै कहाँ छै बरसियो के लग नहि छै
शुरूमे सबके डर लागै छै ने
हँ फेर बाद बने आ हमरो एखन बाकिए छै कम से कम हम एखन साठ मिनट आरो गप करबुझलियै
तू देखै कतऽ छिही
जतऽ सब केहन देख कहै छै पाई दै छौ
अच्छा सभटा मिन सभटा मिनट जोड़ैत छी कि जोड़ि कऽ लिखल रहैत छै ओ तऽ
नै जोड़ै छीयै अपन मुँहे से हाथे पर जोड़ि लै छियै
ओ सेह त हमहु लिखल तऽ नहि कतौ देखलिऐ
लिखल नहि रहै छै ओयमे जोड़ै छियै तखन एक सए मिनट भेलै आ साठि मिनट या अस्सी मिनट बाकी छै
ओ
त तमे एकैटा तऽ कल भऽ गेलै ताहिमे तऽ क कएटा रिजेक्ट भेलै कटा केओ उठेलकै नहि से सब भऽ गेलै
हमरो नेटवर्के ने काज करैत रहे छै की पता किये कायल तोरो से बात केलिय किये कट गेले किया कटि गेलेै ऐप के कोनो गड़बड़ी रहै पता नहि
हँ तऽ हमरा भेल कि जे आइ से नहि केओ केलक ने तऽ सभके पूरि गेलै ताहि दुआरे हमरा नहि केलक
नहि हमर नहि पुरलै एखऩ नो दस टा एकैस ई एकैसम काॅल छै एखन आओर दसटा हेतै की हेतै पता नहि
हमरो सएह छै बाकिए छै
हुनकोसभ करैत छलै हुनकोसभ कहै भोरमे कनि पता नहि केलियै हम कहलियै नहि हेतै नेटवर्क तऽ ओकर बआ छोड़ि
ह गाय तऽ त साँझ के तोरा नेटवर्क रहै छै ने
साँझेके तऽ काल्हि तोरा केयने रहियो लेकिन कटि गेलै ने
हँ तऽ हमरा लागै ऐपे मे कोनो गड़बड़ी हेतै
मेसेजो बहुत लोक कर
तहन तोहर खाना बनलउ
नहि आब सोचि रहल छी जायब बनबय लए
ओ तु सब तो लेट स बनबै छी ने
तऽ इहोसँ लेट कऽ बनै छलै माँ पापा आबि गेलखिन हँऽ कनि सबेरे बना लै
ओते माँ पप्पा कत गेल चलखुन गांव
दिल्ली
अच्छा तऽ दिल्ली ओ तऽ बौआ मे
हँ
ओ तहन तऽ तु हे त चारि गोटा स रहित हैबे
हँ तऽ आब एखन जल्दी बना लै छी कनि
हँ त तैयो आठ बाजै छी ने ग नओ दस तऽ एगारह राति बाजि जेतै तू खाइत
दस बजे तऽ डूटीएसब अबै छथिन दस साढ़े दस बजे फेर सब बैसल कोनो अबैतऽ देरी खा छथिन बैसल सब बातचीत केलक एगारह साढ़े एगारह बजे तक खेलक
हँ तहन तोरा बारह बाज जाइत हेतौ सुतेमे
रोज एक एक को डेढ़ हो मोबाईल चलबैत चलबैत बेसीय फेर उठि जाइ छै अलार्म लगेने छै मोबाइल मे उठै छै फेर छ बजे फेर हँ छओ बज उठ साढ़े पाँच छओ बजे उठलहुँ फेर नाशता बनेलहुँ ओरका सबके तैयार कऽ कऽ स्कूल भेजै छियै फेर नहाकऽ पूजा केलहुँ फेर खाना बनेलहुँ भी
दऽ आबै छ की गाड़ी आबै छौ
नहि ई सब तऽ चलि जाइत छै गाड़ी अबैत छै लेकिन रोड तक छोड़ऽ पड़ैत छै
ह नीचा जाय पड़ै त छ
हँ छोड़ा पड़ै छै ओकरा सब के अते काल फेर पूजा तूजा केलौं फेर नौ बाइज जाइत छै खाना बनेलहुँ एगार बारह बजे फिरी भेलहुँ तऽ फे काल सुइत रहौ
हँ तहाँ टाईमे कतऽ मिलतै
नीन्द लगै छै फेर इहो सभ आयल एक डेढ़ बजे
आ फेर एक डेढ़ बजे आयल तऽ फेर ई खाना सब दि बच्चाभ चेज करब फ
सुतयके टाईम भेटै कहाँ छै
हँ फेर त बरतनो बासन सब माजू
काज रहिते छै सभटा रहिते छै की
बड काज लोकके कहै छै ने भऽ जाई छै बड
नै लोक घर मे जे करै छै ओकर काज के कोनो मोजरे नहि रहै छै
कतौ कि घर वाला काज य कोनो काज
हँ नहि ड्यूटी वला होइ छै हमी काज ता दुआरे आब हम कहलियौआ मौगी सब चाह छै जे पाइय कमाइ घर के काजे दुआरे आब छोड़ नहि जाइ छै से
हँ तऽ की करते
भरि दिन घरमे काजो करतै कोनो मोजरे नहि की फायदा एहिस स बढ़िया तऽ पाइ कमा कऽ अन्तै
तऽ कहतै जे हमहँ ड्यूटी करै छी तोहूं डयूटीे गेलहेऽ दुनू
सएह न होइ छै
हँ आ सब दिन तक लोक काज करिते रहै छै घरमे कहियो ड्यूटी वला तऽ एको दु दिन ड्यूटियो छोड़ि दै छै आ काज करैमे घरमे आ
घरऽक काजके कोनो मोजरे नहि होइ छै से बात
हँ सएह तऽ रहिते छै कतबो किछु करबही तऽ बसिंया के ठीक छै बसिआं पढ़े लिखै यै नौकरी करत
आइ के डेट मे नौकरी भेनाइ तोरा एते सस्ता लगै छौ
नहि गे नौकरी तऽ हेतै सरकारी नौकरी तऽ ह
संग प्राइवेट स्कूल एतऽ ओतय लोक अपन ठीक छै दस हजार बीस हजार कमा लेतै सरकारी नौकरी एतेक सस्ता नहि छै
क कतहु ने कतहु लोक प्राइवेट नौकरी मे काज कऽ लेलक सरकारी नौकरी अ मिलैत रहै छै तै में तो हमरा सभ के त आरो नहि
तू
ई रहतो फेर छोट जात सब के मिलो जे तो जल्दी
ह बड़ा मुश्किल छै आइ काल्हि ओ देखी ने जेहो बी एड कऽ ले छै फेरो बी पी एस सी निकाल सी टेट निकालऽ उएहमे ओकर एज खतम भऽ जाइ छै
हँ त ओकर बाद तऽ एज खतम भ गेल तऽ की पढ़लक निकालक
जे बी एड कऽ लेऽ लेैतो छोट मोट नौकरी कर ओ किया करते आँंगनबाड़ी के नौकरी ओ किया झु को प्राइवेट तऽ लास्ट रह छै लोक प्रइवेट स्कूल आब तऽ प्राइवेटों स्कुल मे बिना बी ए के लेबे नहि करैत छै
किया प्राभेट स्कूल ले बिएड करू
प्राइवेटो स्कूल मे बी एड के सर्टिफिकेट दियौ तखन आब ठीक छै अपन अहाँ कम पोस्ट वला कोनो बात नहि वन टू के पढ़बऽ के लेल अहा कोनो नौकरी ठीक छै भेट जायत लेकिन पै क्लास के पढ़बऽ के लेल कम से कम बी ए के् सक्सपीरियएं चाहि
अच्छा पेने त से नहि छलै
बड़ा मुश्किल की
पेन त रहे छै आब तऽ नौकरीयो बढ़ह मुश्किल बात भ गेलै
बड़ा मुश्किल की सभ कमाइए लगलै ने बातो से छै ने
हँ आब तऽ लड़की सब नहि कहै छै आब लड़कियो सब सब लड़की कहै छै हम कमेबे करब
सब सबके पाई के जुनून है
हँ आर इहो रहते आ सब आर लड़को सब कमाई छै लड़कियो कमायई छै ताहि दुआरे आब नौकरीके बेसी वैल्यू भऽ गेलै
ड आ की करतै सभके पाइके जरूरी ततेक भऽ गेलैया ने
आ एते महंगा सामान सब भऽ गेलै
एक दोसर के देख क सब के और भए गेलै
हँ सब देखै छियै ने ओ कमाइ छै तऽ ओ करी आ तऽ हम किया नहि करी
ओ एना रहैत छै तऽ हम एना क हम ओकरासँ कम किए रहब
आ हम किया रहब ओ बेसी फैलट मे रहै छै तऽ हमूँ रहब को क ह
हँ
देखा देख प तऽ आरो लोक ह
वर्षा तऽ अपन लागल अइ बियाह करत ताहि दुआरे अपन माय बाप बियाह करा देते तऽ लोकके कहै छै हम पढ़ै छी
ताहि दुआरे तऽ नहि त ओकरोह चिक् का नहि रहेतै तखन
वर्षाके टारगेट कतहुँ आओर छै कहियो बियाह हेतै थोड़े ने ओकरासँ माय बाप थोड़े ने करा देतै
तऽ बर्षा जीत भैयो सैक्या
त ओएहमेपको भागि जो कोनो मंदिर मे जाकऽ कऽले सएह कहतै माय बाप तऽ गाम मे एना नहि करा देते उचित नहि ने छै कयो
उचित नहि ने छै
ह ई हेतै चलि जेतै तकर बाद ज कऽ भऽ जेतै
गरीब धनीक किछु रहितै ओ बात अलग भेलै ठीक छै आ बेटीतै लेकिन जाइत कतऽ ओ कोन जाइत जई कोन जाइ छै बड़ा अंतर छै
एक रहियै अंशुआ सब जन तखन कोन छलै
अंशुआ से ज र तऽ करा देने रेत की ह
भऽ यो गेल रैहतै कहिया नै
ब्राह्मण रहिते गोत्र मिलबो करते तऽ कोनो गोत्र के आब ओते मायने एने लोक करे छै
तैयो करै छै
करबे करय छै
मै दिकत
ओह ह
आ ब
बुच्छी सब पढ़ई छौ
हँ मारि करय छै पड़ि रहल छै
ह तऽ बच्चा सब